हेलो हेलो नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक अछि आशा करैत छी जे यहाँ स्वस्थ ऑपरेशन होबेके आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहैत छी जे शिक्षा जगत में बहुत पैघ परिवर्तन आन अछि ऑनलाइन शिक्षा
हँ बहुत समसायिक विशेष वास्तव में ऑलाइन चाहेलाखो विद्यार्थी रहय ज्ञान प्राप्तिके महत्वपूर्ण माध्यम बनि ग ह
बिलकुल पहिने पढ़ाइ मुख्य रूपसँ विद्यालय महाविद्यालय आ कोचिङ्ग संस्था तक सीमित छल मुदा आब इंटरनेट माध्यम से घर बसल शिक्षा प्राप्त एहल जा सकैत अछि
बिलकुल बिल्कल सही कहिलियौ विशेष रूप से महामारी के समय में ऑनलाइन शिक्षा बहुत उप उपयोगी साबित भेल छै ओहि समय लाखो विद्यार्थी घर से पढ़ाई जारी रखी सकला
हमरा लागत छै जे ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी समय आ खर्च दुनो बचैत छै
हँ यात्रा पर खर्च होने वला समय आ पेशा दुनू बचि जाइत छै विद्यार्थी अपन सुविधा अनुसार पढ़ि सकैत छथि
कालही हम एक विद्यार्थी से गप करैत छलु ओ कहैत छलु जे देशक प्रसिद्ध शिक्षक सभक कक्षा मोबाइलपर देखत अछि
बिल्कुल ऑनलाइन शिक्षा सबसे पेघ विशेषता छय ब गुणवत्त पूर्ण शिक्षा भौगोलिक सीमा मुक्त भय गेल छी
हमरा लागत छय जे ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रक विद्यालय लेल विशेष रूपसँ लाभदायक अछि
बिल्कुल जे विद्यार्थी दूरी दराज क्षेत्र में रहै छथिन हुनका लेल ई वरदान समान अछि
कहली हम देखलु जे बहुत विद्यार्थी वीडियो बार बार देखिक के कठिन विषय बुझैत छली
हँ ई पारम्परिक कक्षा के तुलना में एक अतिरिक्त लाभ छय विद्यार्थी अपन गतिसँ सीखि सकैत छथि
ऑनलाइन शिक्षा में रेकॉर्ड क्लासक सुविधा सेहो बहुत उपयोगी छै
बिलकुल सही बात जे कोनो विषय बुझबा में कठिनाइ होतै विद्यार्थी वही भाग के फेर से देख सकै छथि
मुदा की ऑनलाइन शिक्षा में किछु चुनौती सेहो नहि अछि
अवश्य अवश्य सबस पैघ चुनौती आत्मनुशासन छै घर पर पड़े समय ध्यान भंग होयबाक सम्भावना बेसी रहै छै
बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल पर पढ़ाई करैत करैत विद्यार्थी सोशल मीडिया देश आकर्षित सकैत अछि
हँ एकाग्रता बनौने रखनाइ ऑनलाइन शिक्षा में बहुत जरूरी अछि
हमरा लागत छै जे शिक्षा आ विद्यार्थी बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमी सेहो एक चुनौती छै
बिल्कुल सही कहलियौ आमने सामने पढ़ाइ मे जे सहभागिता होइत छै से ऑनलाइन माध्यम मे कतेको बेर कम भय जाइत छै
काल्हि हम एक शिक्षक विचार सुनलौं ओ कहत छलाह जे ऑनलाइन शिक्षा के पारम्परिक शिक्षा दोसरक पूरक होयबाक चाही
ई बहुत संन्तुलन विचार छै दुनूक अपन अपन विशेषता
ऑनलाइन शिक्षा मे तकनीकी समस्या सेहो साबित सकैत छै जखन इंटरनेट बाधा व बिजली समस्या
बिल्कुल बिल्कुल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रमे ई चुनौती एखनूओ देखल जाइत छै
मुदा तकनीकेक विकास आ ई समस्या धीरे धीरे कम रहल अछि
हँ इंटरनेट सुविधा आ डिजिटल उपकरणक उपलब्धता लगातार बढ़ि रहल अछि
हमरा लागत छै जे ऑनलाइन शिक्षा केवल विद्यार्थी लेल नहि बल्कि नौकरी करियर लोक लेल सेहो उपयोगी छै
बिल्कुल बहुत लोग अपन नौकरीक संग संग नवा कौशल सीखि रहल छथि कल्हि हम देखलुं अ जे बहुत युवा ऑनलाइन पाठ्यक्रम माध्यम से प्रोग्रामिंग डिजाइन आ भाषा सीखि रहल छथि
हँ ई आधुनिक युग आवश्यकता छै निरन्तर सिखनाइ सफलता लेल बहुत जरुरी छै
ऑनलाइन शिक्षा मे प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सेहो लोकप्रिय भए रहल अछि
सही बात ई पाठ्यक्रम रोजगार अवसर बढ़ाबैमे मदद करैत छै।
हमरा लागैत छै जे भविष्य मे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ए आइ सेहो ऑनलाइन शिक्षा शिक्षा के आओर प्रभावशाली बनायब।
निःसन्देह ए आइ आधारित शिक्षा प्रणाली प्रत्येक विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार अध्ययन साम ग्री प्रदान कर सकैत छै।
काल्हि हम पहिलु अ जे भविष्यक शिक्षा अधिक व्यक्तिगत आ तकनीक आधारित होयत।
हँ विद्यार्थी अपन रुचि क्षमता या गति अनुसार सिखैत ता छै
मुदा एक बात स्पष्ट छै जे तकनीक कतेको विकसित भय जाय मेहनत आ लगनक विकल्प नहि होय सकत।
बिल्कुल सफलता लेल नियम नियमित अभ्यास आ आत्मानुशासन सदैव आवश्यक रहत।
हमरा लगैत छै जे ऑनलाइन शिक्षक ज्ञानक लोकतंत्रीय करण कयने अछि। अर्थात शिक्षा के अधिक सुलभ बना देने अछि।
सही कहलिय आब एक छोट गामक विद्यार्थी सेहो इस तरह से पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सकैत अछि।
ई परिवर्तन वास्तव मे प्रेरणादायक छै।
हँ जे विद्यार्थी सही दिशा अनुशासन आ मेहनत संग ऑनलाइन शिक्षा अपनाबैत छथि ओ बहुत लाभ प्राप्त कर सकैत अछि।
बहुत नीक चर्चा भेल ऑनलाइन शिक्षा पर विचार करैत। करैत ई स्पष्ट बए गेल जे ई आधुनिक युगक एक महत्वपूर्ण शैक्षिक क्रांतिकारी छय क्रान्ति छय
बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन शिक्षा अवसर सुविधा आ ज्ञान जनक नव द्वार खोलले अछि
तखन अगला बातचीत में हम डिजिटल शिक्षा कृत्रिम बुद्धिमता भविष्यण शिक्षण प्रणाली पर विस्तार से चर्चा करब
आवश्यक आइन चर्चा बहुत ज्ञानवर्द्धक आ रोचक रहल
हूँ अगला विषय पर जाय से पहिने हम ऑनलाइन शिक्षक भविष्य पर ओर किछु विचार साझा करैत चाहै छी
अवश्य ई विषय सचेत एहर जाय ओके कम अछि
हमरा लगैत अछि जे भविष्य में वर्चुअल प्रयोगशाला सेहो सामान्य बात भए जाय
हँ विद्यार्थी बिना विद्यालय पहुँचे विज्ञान को अनुभव प्राप्त कर सकते
हँ एहन व्यवस्था में व्याववहारिक ज्ञान प्राप्त करब आओर सहज भए जाय
सही बात तकनीकी शिक्षा के केवल रोचक नहि बल्कि प्रभावी सेहो बना रहल अछि
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में सेहो लगातार सुधार भए रहल अछि
हँ पारदर्शिता आ निष्पषता बढ़ावै लेल नौव नौव उपाय अपना लोल जा रहल अछि
हमरा लगैत अछि जे अभिभावक भूमिका सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल हुनका बच्चा पढ़ाइ पर समय समय पर ध्यान भेबाक चाही
हँ घरक वातावरण अध्ययन अनुकूल हो तऽ शिकबाक परिणाम आओर नीक होइ
सही कहलियै पारिवारिक सहयोग विद्यार्थी लेल प्रेरणा स्रोत बनैत अछि
बहोत शिक्षक सेहो ऑनलाइन माध्यम से नव शिक्षक प्रणाली सीखि रहल छथ
हँ शिक्षक निरंतर परिशिक्षण आ शिक्षक गुणवत्ता बढ़ैत अछि
समूह चर्चा ऑनलाइन प्रोजेक्ट से विद्यार्थी सहयोगात्मक सोच विकसित करैत अछि
ई गुण भविष्य कार्य स्थल पर बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि
ह हमरा लागैत अछि जे डजिटल साक्षरता आब प्रत्येक नागरिक लेल आवश्यक बनि गेल
निःसन्देह केवल मोबाइल चलब नहि बल्कि सुरक्षित आ जिम्मेदारी पूर्वक तकनीकी उपेक्षा ह जरुरी अछि
साइबर सुरक्षा सम्बंधी जानकारी विद्यार्थी सब के अवश्य देल जयबाक चाही
बिलकुल अपन गतिविधि जानकारी सुरक्षित रखनाइ बहुत जरुरी अछि
ऑनलाइन शिक्षा में समय प्रबन्धन कौशल सेहो विकसित होइत अछि
हाँ नियमित समय सारणी बना पडआन विद्यार्थी बेसी सफल होइत अछि
छोट छोट लक्ष्य ले दाउ सेहो उपयोगी रणनीति अछि
सही बात चरण बंध तैयारी स कठिन विषय सेहो आसान लगै लगैत अछि
बहुत मंच ओर निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहल अछि बेस के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी सब के विशेष लाभ भेट
हमरा विश्वास अछि जे भाषा बाधा सेहो धीरे धीरे कम रहल अछि
हँ अनेक पाठ्यक्रम आब स्थानीय भाषा मे सेहो उपलब्ध भए रहल अछि
विद्यार्थी जा जिज्ञासा रहत त सिखबाक प्रक्रिया निरन्तर चलैत रहत
बिलकुल प्रश्न पूछनाइ ज्ञान प्राप्तिक पहिल चरण मानल जाय
ऑनलाइन शिक्षास आत्मविश्वासपर आ आत्मनिभर सेहो बढ़ि सकैत अछि
आ स्वयं सिखबाक आदत जीवन भरी उपयोगी साबित होइ आखिरकार शिक्षाक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करबा नेइ बलकि व्यक्तित्व विकास कर बा सेहो
ई बात प्रतिशत सत तऽ अछि ज्ञानक सही उपयोग समाज आ राष्ट्रक प्रगती अनुसूचित करैत अछि
आशा करै छी जे विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दुनू माध्यम सर्वोत्तम उपयोग करत
आय विस्तृत चर्चा से बहुत नाव बात सीखय लेल भेटैत
गुलनमरा सेहो बहुत प्रसन्नता भेल एहन ज्ञानवर्धक सम्मान निरन्तर पेर परेबाक चाही धन्यवाद फिर कोनो नव विषय पर विस्तार से गप करब हेलो
हेलो कहली हम हम एक बहुत प्रेरणादायक कहानी पढ़लू जाहि में एक गरीब किसान बेटा अपन कठिन मेहनत आ लगन बल पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनि गेल
ह य आगे बढ़ाओ
जो बच्चा एक छोट ओ गाम में रहल छल जा तऽ ओकर पिता एक साधारण किसान रहला आ आ पूरा परिवार खेती पर निर्भर छल
अच्छा फेर
बहुत बेर परि परिवारक लग इसकुल फीस देबाक पैसा सेहो नहि रहैत छल मुदा बच्चा भीतर सिखबाक तीव्र इच्छा छल
हँ
बहुत प्रेरणादायक बात अछि य की अधिकांश लोको कठिन परिस्थिति देखि र हार मानि लेत अछि
बहुत अच्छी बात
एहि से स्पष्ट होइत अछि जे सफलता केवल सपना देखल नहि बल्कि निरन्तर मेहनत से पर्याप्त होइत अछि
ठी ठीक तब बाद मे बात हैत बहुत बहुत धन्यवाद
हँ बहुत बहुत धन्यवाद बादमे फिर बात करब